हेलो की हाल खबर
हँ सब ठीक छै अहाँ की करै छी।
ह अभी खा के निकलल छीेयै टहले ला अपन बतैयै न कैसा
ह अइ में सब नीक से अहाँके सब नीक चलै छै
हूँ एनाहु सब नीक छै आओर बतैयै माइ बाबूजी के हाल चाल।
ह ओहो लोग सब नीक छै इतना रौदा ब सब छूट गेल छै खा पीे अहाँके खाना पीना हो गेल छै।
हँ खाना पीना हो गेल छै अबे खा कऽ निकलल छियै टहलय ले
आ कथी कथी खोलै छी।
दालि, भात, आलू परवलके तरकारी।
ओ कि ई तरकारी निकल छै की।
ह तरकारी नीक लागै छै बहुते बढ़िआँसँ बनयले हथिन मइ
अहाँके बनाबेना आइ छै की
न हम के न आबै य
ओ तऽ अहाँके सिखयने छी
नहि हम नहि सीखै छियै माय हेलए अती तऽका जरूरी सिखलक।
हँ इहो बात छै लेकिन बाहर जब जाइ छी तब कैसे बनाबै छी होटल के खाना खाइ छी
हँ होटलके खाना खाइ छियै
आओर बताउ रौदा कैसन उगै छै।
कथी बोलै हियै।
ओने रौदा उगय छै।
हँऽ रौदा उगै छै
सुनै छै कि ओन्ने खूब गर्मी छै।
हँ एन बहुत गर्मी छै घाम बहुत न होइ छै एनऽ कतहु नीक नहि लागैत हइ
ओ तऽ अहाँके कैसे करै छी इतना घाममे कैसे घुमै छी
त मोन नहि लागैय तखैन तऽ ओहिनतिए घरमे रहै टाइम पास करै छी
टहले छी अभी तऽ अी दुपहर होइ छै तीन बजे छै त तऽ अ धूप उगै छै अभी
हँ घोऽ केहेन बारिशो न त बारिशो न होइ छै पानी तूफान आयल रहलीयै य किछु दिन पहिले ओकर बाद बारिशो नहि भेलै
ओ आ दो पान तना अी आम के मतलब कि बिकते होइ छै आम गिर जाइ छै
हँ ओहिने कइ गब ल ग
की बारिश
हँ
नहि एना होइ छै बारिश ओहि दिन तऽ होयल रहै छै त खूब तेज हवा चलै छै खूब तेज खूब पेड़ पेड़ ई सब गिरा देबे छै खूब पेड़ गिर गेल छै तऽ की करे आम के लीची के खुब नुकसान होइ छै
हँऽ अहाँके आम नीक लागै छै
हँ तऽ आम ने लागे छै अपने ए बार आम
हँ हम आम खलै प छ
ए बेर क आम नीक होइ छै
हँऽ आम एन कऽ बहुत नीक होइ छै
अच्छा तऽ एहि बार खूब बढ़िआँ आम उगै छै न
हु एने बहुत बढ़िआँ अबै छै मीठ मीठ
बरबर आम मतलब होइ छै कि नहि होै
एमे बर बर आम होइ छै मालदह जर्दा किशिनभोग
कि
हँ हम तऽ घूमैके खूब प्लान बनाबै छी अहाँ कहीं घूमने छियै न
ना अभी कहाँ घूमले छियै पैसा अतै तऽ होतै तऽ घूमै लाए सोचले हथियै
हमहूँ सौच लै छियै कनि मतलब की ओन्ने असाम गुवाटी ई सब तनि घूम के आ जाइ छी ओन्ने खूब न सुन्दर सुन्दर पेड़ पौधा पहाड़ छै झरना छै तऽ ओहे सब तनि सोचलियै कनि अपन भारत के जे नॉर्थ ईस्ट छै ने उहे तनि घूम घाम के आ जाइ छी
हूँ
खूब नीक लागै छै घूमैमे
हँ गर्मियो बहुत हइ एने कतिय जेतै घूमेै तऽ ठीक रहतै
हँ ओने खातिर गर्मी कम छै नू एक ओने खातिर पेड़ पौधा हरियाली खूब छै खूब देखहो मे नीक लागे छै घूमहो मे नीक लागे छै खूब मिलन व्यवहार के आदमी रहै छै चल
हूँ हँ रौआ काम करै छथिन
आ
मास्टर साहेब जौन चेक करै लाए देलै हथिन हो गेलै
हँ मास्टर साहब के तऽ भ गेल छै अहाँ बताउ अहाँके तरकारी कैसन लागे छै
तरकारी हमरा ठीके लागै छै रौआ रा अच्छा खाना का ला गेला जौन खूब नीक लागै खाईमे
हमरा तऽ ऐसन कै चीज बजू खूब नीक लागै छै जैसे हो गेल छै मीट चावल खूब अच्छा लागै छै फेर ऐंठा खूब अच्छा लागै छै खूब नीक लागै छै अहाँ ऐंठा खाइ छी
हँ ऐंठा हम खाइ छियै
अहाँके कैसन लागै छै
ऐंठा हमरो बहुत बढ़िआँ लागै छथिन
हँ खूब नीको होइ छै न खाइ रहली ओते तऽ खूब नीक लागै छै अहाँके एहिजें छोटका ऐंठा नीक लागै छै की बड़का
हमरा छोटका ऐंठाबा नीक लागै छै
हूँ छोटका खूब छोट छोट होवै छै न हूँ एहिसे खूब लोक तऽ केकरो खूब खाय छै अहाँ केकरा खाय छी
न किय कर म छै ई हम नहि खाइ छै हम हमरा केकरा मछली पस हँ केकरा मछली पसन्दे नहि आती
आर हम नहि देखने छी तऽ हमरा जीबे लागल छै हनि बड़ यो समझ हेलो
बोले न त ओते नहि सुनाइ हइ
अच्छा अवाज नहि खइ छै
आवाज आवै छै बहु धीरे -धीरे अवाज आवै हतै।
ओ ककरामे क होइ छै कि खाली रहै छै हम आज तक देखले रहलियै एगो लड़का खूब खइ छै हमर एगो लइ त ओ बताय छै कि खाली हरै हकै छै
नहि नहि सभ ठीक छै अपने बतइये अहाँ की करैत छी ई आवाज ठीकसँ आबै छै
ओ तनि हमर मोबाइल पर एगो हमर हितक फोन आबै लगै छै ने ओहि कारण
ओ
अहाँ की करै छी।
हम अभी आयल हेथिन पंखामे सुतल हथिन
ह एतना गर्मी छै आओर किछो करेके बुझाइए नहि रहल छै।
हु का करबैय तिखने
से तऽ कल एत आर रहलै तऽ अहाँके तऽ काल छुट्टियो होइ छै बहुत छुट्टी रह छै
हँ हम हर रोज छुटिए रहल हथिन
रोज छुट्टिए रहै छै ने। ई ठंडा मे की की अहाँक पीयै छी खूब ठंडा तऽ आ गर्मी तऽ खूब पड़ै छै।
हँ ठण्डा पियै छै आमके जूस गन्नाके जूस ई सब बहुत नीक लागै अत्यन्त हम बहुत पियै छी
ह हम आम के रस परस क जाइ छै हम आज तक न पिय छी
आम सँ माँ माई बनाबै लेलै
अच्छा उहे जो गैस पर चढ़ा देबल जाइ छै।
हू ह हूँ हूँ
ओकरे आम के जूस कहल जाय छै।
ह्म्म।
हम देखले छी, पिले ना छी।
ओ अहाँ पियै के पी के देखियै ने अच्छा लगतै।
उ ते काच आम रहै छै तऽ काच आम तऽ खाटे लागै छै।
त का हो गेलै गर्मी मे अच्छा ने लागतै।
चलू तऽ ठीक छै उ स सेहत के लिए खूब नीक होय छै।
हाँ बहुत नीक होय छै।
चलू तऽ ठीक छै, अहाँ के माय बाबूजी सब लोग ठीक छै।
हाँ सब लोक ठीक छै।
ठीक बा रौउआ से बात कर के खूब नीक लागे छै। रौउआ हम से खूब बढ़ियाँ से बात होय छै। अहाँ अपन ख्याल रखै छियै ठीक, चलू ठीक छै फेनो बाद मे बात करी।